हेलो
हँ हेलो।
जी। कहियौ भैय जी, की हाल चाल है केना याद के लियै।
याद किया नैय करब। कहियौ आहाँ जे ऑनलाइन क्लास करैत रहियै।
जी- जी।
कोन मास्टरजी से करैत रहियै।
हम तऽ अभी देखै छियै। बिरजू छथिन एगो आर्मी स्टडी वला। बहुत बढ़ियां नीक बहुत नीक पड़बै छथिन। आहाँ कथी क्लास में छियै कोन मास्टर से?
हम तऽ देखियौ जे सबजेक्ट के करैयके रहै छैय से ऑनलाइन के सुविधा छै, सर्च करै छी अपन ओय के बाद कोनो मास्टर के जकर बढ़ियां लागल देख लेलु जेकर समझ मे एल।
ह- हँ- हँ, जे बहुत मास्टर छथिन जे, हँ -हँ आहाँ अपन जिनगी हँ- हँ। जिनका सँ नीक लागल आहाँ के हुनका सँ पढ़ियौ, हं ई छैय बहुत बढ़ियां सुविधा। अच्छा ऑनलाइन मे जे आहाँके जिनगी तऽ वाँके मास्टर से आहाँ के समझ मे एल। ओ मास्टर सँ आहाँ पैढ़ सकै छी।
हँ।
हमरा बहुत नीक लागैया।
हँ ऑनलाइन मे देखियौ ऑनलाइन मे इएह बहुत सुब बढ़ियां सुविधा छैय जे आहाँ बहुत बहुत ऑनलाइन मे बहुत सर अबैत छथिन।
जी।
आदमी के सुविधा रहेै छैय जिनका से अगर समझ मे एल उनका से पड़हु, जिनका सँ समझ मे नैय एल हुनका सँ नैय पड़हु।
जी। सही कहलियै। कम बात कहलियै अहाँ।
आ।
तऽ अभी आहाँ। तैयारी कर के लेल क्लास करै छियै नै।
हँ- हँ। घर पर आदमी करते ऑनलाइन बढ़िया छै।
हँ एगो सुविधा जे। धर पर रहिके तैयारी कऽ सके छियै आहां। हॉं बहुत नीक तैयारी होइ छाय। लाइन से बहुत ही नीक तैयारी हो छै ऑलाइन। कियकि अहाँ त घर पर तैयारी करबै। जे सब कुछ अहॉं हम के लेबर देब नामक छै जे? सब कुछ अपन मिल जेतै। अपन घर पर मिल गेल, अपन घर पर आब जे ऑनलाइन पढ़ाइ अब ओ सुबिधा भऽ जाइ छै ने।
हँ।
तऽ अहाँ कोन मास्टर सैएब अपन मासटर सबसँ पढ़ै छियैन?
हम तऽ खान सर सऽ, खान सर सऽ हम तऽ परहै छी।
जी जी बापरे बाप बहुत नीक आदमी छथिन, बहुत ही देश के सम्हालखिन बहुतो के ब परहेलखिन। आ देखियौन, पहिले हिनकर चर्चा नैय, पहिले अहाँ नामो नैय सुरैत हेबै, अहाँ
नैय नैय लॉकडाउन के बादे हिनकर जे ऑनलाइन के सुविधा जे आदमी सब जानलकै या ने ओई के बादे जितना मास्टर छथिन सब केने आदमी स परिचय भेलैयैऽ, उसे पहिले परिचय कहाँ रहै जे
जी-जी।
मास्टर सब के बारे में, आ ऑफला ऑफलाइन आदमी जे करैत रहै उहैऽ, ओतबे तक सीमित रहै।
जी-जी
आब तऽ ऑनलाइन के सुविधा भऽ गेलैयाऽ जहिया स तहिया तऽ आदमी बहुत त बहुत प्रकार के सर रहे छथि
हँ। सही कहलियैऽ।
जिनका जे जिनका जे में तैयारी करऽ के है अपन मिल जाय छथिन।
कौन सप परहै जे बहुत। पर्हने छी किताब बला। जे समझाबै छथिन, हाॅं बच्चा जेकाँ बुझाबै छथिन।
हँ-हँ।
छै ऑनलाईन क्लास में जे कोई-कोई बेबस् अच्छा। जेहां घर पर रहैत पैइर्ह
तनी सुनू ने
हँ।
कनि पंखा हटा लिअ ने बगल से।
पंखा चवई है कि?
हँ।
जी। आब नैय आबैत हैत।
नह
उं हूँ
कहियौ ऑनलाइन मे तऽ बहुत रंग के सुविधा छै ने आदमी जेकरा -जेकरा पढ़य के रहै छै जे पढ़ैय के रहै छै। ओ अपन पढ़ै छथिन आदमी।
जी जी
हुँ ऑनलाइन अहाँ कोन सब विषय पढ़लियै?
हम तऽ इहे मेएथ पढ़लू हेँ। इहे जीके जी एस रिजिरिंग। इएहे सब्जेक्ट सँ पढ़लहुँ हेँ आहाँ।
बढ़िया अइ ऑनलाइन मे। तऽ बहुत ऑनलाइन मे तऽ बढ़ियां -बढ़ियां टीचर मिल जाइ छथिन?
बहुत -बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ आ सबसँ बड़का सुविधा छै। अनजे अहाँके जे मास्टरके नीक लगै हेए पढ़ाइ।
जेकर सम जेकर आहाँ। जे मास्टर के भाषा आहाँ समैझ सकै छी उएह मास्टर सँ। पढ़ू जे आहाँके मोनो लागत पढ़ऽ मे।
जी जी जी सही कहलिय सही कहलिय सी कहलियै।
नहि तऽ आरो देखियौ आहाँ कोनो अगर मास्टरसँ जे? के समझ सकै छी ओ मास्टरसँ पढ़ब-पढ़बै तऽ अहाँके मोन लागत पढ़ऽ मे। बहुत देर तक पइड़ लेबै लेकिन जे मास्टरके आहाँ के समझ मे ने एत ओ मास्टर सँ पढ़बै तऽ। आहाँके नींन्द लागऽ लागत।
जी, जी, जी सही बात कहलियै सही बात कहलियै। जी, जी, जी आहाँ मोनके बात कैह देलियै।
जेबा मस्त तब तऽ आहाँ समैझ सकै छीयै ओकर पढ़ू जे मोन लागत पढ़ऽमे। ज्यादा देर तक आहाँ पैढ़ सकै छी।
जी, जी आ नै देखियौ ऑनलाइनमे सुविधा छै कि जे। अहाँके मास्टर तऽ सब रंगके मिलियए जेएत आहाँ मास्टर ऑफलाइनमे रहैत। क जे आहाँ एक जगह के बाद? एगो मास्टर मिलत ओहि सँ पढ़ू नीक लगे हे तैयो। पढू नै नीक लगेै हेँ तइयो पड़ू।
हँ।
या ऑप्शन नै रहल।
ऑप्शन नै रहे आहाँके ऑफलाइन ऑफ। लाइन मे अहाँके जेना सब्जेक्ट रखने छियै आहाँ अलग -अलग। तऽ आहाँके अलग- अलग मास्टर के पकड़य पड़त।
जी, जी, जी, जी
अलग- अलग मास्टर लग जाय पड़त अहाँके तऽ ओयमे टाइमो। भाव भऽ जाय छै आदमी देखै छै जे। बहुत परेशानी होइए ओके कारण अपन आदमी ऑनलाइन।
हँ ऑनलाइन के सुविधा आ बढ़िआँ बढ़िआँ हँ। ऑनलाइन मे होइ छै जे अहाँ एक जगह पढ़ि लेलियै।
एक जगह, एक जगह सीमित भ क अहाँ पैढ़ सकै छी आहा बढ़िआं मास्टरसँ पढ़बै तऽ आदमी अहाँ कम से कम बढ़िआँ देर तक पढ़सकै छी दू चैर घण्टा छ घण्टा। पढ सकै छी लगातार। आ ओना एम्हर ओम्हरमे जेबै तऽ अहाँके मोनो नै लागत आ टाइमो बर्बाद भऽ जायत।
जी, गुरुजी। इमहर उमहर मे देखियो मुनो नै लागत। टाइमो मैंन लिअ जे, अहाँ दिल्ली जाय। आब ई तऽ नै छै जे मान मास्टर अहाँके गाँव मे परहेत गाँवमे
नाय।
मास्टर कीयेगो पुराई तीनम दस माथा
हँ।
देखै छियै ऑनलाइन क्लासके सुविधा। बहुत नीक लगै छै आ अपन जे मास्टर से अहाँके छिये। जे मास्टर अहाँके नीक लगै हे ओ मास्टरसँ पढ़ि लियौ। हाँ द
ह - ह।
बहुते बहुत सुन्दर सुविधा छै। ऑनलाइन क्लास जे भेलै बहुत सुन्दर सुविधा छै। आ नीक लगै हे, हमरा सब के गामक के जे लड़क का सब छे उहो सब कहे हे जे ऑनलाइन क्लास करे छी। इ तऽ हमरा नीक लगै हे सुविधा हे। घरपर पढ़ि लै छी घर पर तैयारी कऽ लै छी। तऽ नीक होइ छै।
सब सब रंग के होइ छै ने ह देखियौ सब रंग के होइ छै ने जे घर पर अहाँ सीमित जगह पर पढ़ सकै छी। मुन भेल तऽ कोनो बाहर किछ खेलकूदमे कऽ लिअ। घरपर रहै छी तऽ टाइम ज्यादा बरबाद नै भेल अहाँ सीमित जगह पर बैठ कऽ पढ़ सकैत छी चैर घंटा पाँच घंटा पढ़लाके बाद आदमीे के मोन केलक खेलऽ कूद के तऽ खेलु - कुदु ले ले चलि गेल दू - दू घण्टा ले।
जी - जी - जी सही कहलिए, सही कहलिए, सही कह
ऑनलाइनमे इ सुविधा छै जे आदमी अपन आरामसँ एक जगह बैठ क
जी - जी।
पढ़लक
जी हँ ई बहुत सुन्दर सुविधा छल
आ ई चीज ई चीज जे छै गामक बच्चा सब।
जी, जी
ज्यादा अपनेने छथिन।
जी, जी, जी हँ ज्यादा बच्चा ऑनलाइन अपनेने छथिन जे। मेन के देखियौ सुविधा। बहुत बढ़िआँ छै तऽ सुविधा बढ़िआँ छै। छै तऽ अहाँ जे बच्चा सब छैन सुविधे खोजै छथिन। आब झूठो के जे आहाँ बाजार जेथिन बच्चा सब। आ बजारमे जे समय बेर्बाद करथिन ओहिसँ बढ़िआँ ने घर पर ऑनलाइन क्लास कऽ लेथिन।
हँ।
जी तऽ ई बहुत बढ़िआँ सुविधा। खुशी वही है हमरा सबके जे हँ गाँंव मे बच्चा रहैत। गाँवमे पढ़ै है ऑनलाइन क्लास करै है। ऑनलाइन मे मेन छै जे देखियौ ऑनलाइनमे बढ़िआँ बढ़िआँ टीचड़ आइब गेलखिन। बहुत रंग के टीचर आइब गेलखिनेँ हेँ बढ़िआँ बढ़िआँ टीचर छथिन। आ जे बढ़िआँ बढ़िआँ टीचर पढ़बै छथिन। तऽ बच्चा अपन अपन देखलक जे हमरा ई मास्टरके बढ़िआँ लगैया। ई मास्टरके बढ़िआँ लगै हइ तऽ ओ मास्टर से पढ़लक। आ कोनो देखबै ऑनलाइन मे ज्यादा पैसो नै लगै छै। कम पैसा मे भऽ गेल।
ऑनलाइन आबऽ से एते सुविधा तऽ भेलेै आदमी सबके। जे घर पर बैठल- बैठल बहुत किछ। आदमी उ। देखलै छथिन सीखयके मिलै छै ऑनलाइन।
जी, जी
ई पर ई पर इ नै छै जे पर।